हा, हा, जय झूलेलाल। अ भेण, हा बढ़िया- बढ़िया, तव्हां ठीकु आहियो भेण?
अरे भेण, मूंखे न तव्हां मां न हिकु कमु हुयो।
हा- हा ॿुधायो न, भेण।
अच्छा, हा भेण। हा- हा भेण, तव्हां न बेडशीट वग़ैरह जो तव्हां कुझु कमु चालू कयो न?
हा- हा भेण, मां कमु कंदी आहियां न बैेडशीट जो।
हा त तॾहिं खां, तव्हांखे, उहो हुन में छा- छा रखियो अथव?
मां, बेडशीटूं आहिनि, टॉवल आहिनि, जेके वॾा टॉवल न हं, हूंदा आहिनि सिनान वारा?
हा- हा।
ऐं टॉवलनि में बि मतलबु वैरायटी रखी आहे मां चङी। हिकु मोटा टॉवल जीअं थींदा आहिनि, बजे वारा न चवंदा आहिनि जंहिंखे?
हा, हा, हा -हा।
उहे अऊं सिनान वारा सना टॉवल, अऊं नेपकिन नंढा वारा। नंढा रोमाल अउं हीयो जेको अलग अलग तरह जी चादरूं रखिय सभ मां जेके चाइनां चादरूं आहिन अउं हे मोटी केस मेंट वारी चादरूं आहिन चादरुन में मां सॼी साइज़ रखियूं आहिन। एक सौ बीस सौ वारी बि रखियूं आहिन अउं किंग साइज भी क्वीन साइज भी। अउं डबल किंग साइज भी।
अच्छा भेण हो पई चां पई चां पेई पो इलास्टिक लॻयल हूंदस न चादरुन में?
हा लास्टिक वारी त भेण अलग ईंदियूं आहिन न।
अच्छा उहे खपनि न थोड़ीयूं सयूं।
हा हा उहे भी उहे बि मिली वेंदव।
घर में जो विया आहे।
अच्छा अच्छा त तव्हांखे कम करणो तव की तव्हां घर जी परचेसिंग लाए था वठो?
न न कम बि मां चालू कंदम।
अच्छा कम बि चालू कंदव त पो त कम लाए त मां तव्हांखे कटनी में खोड़ दुकानियूं आहिन होलसेल जी मां तव्हांखे उह न क मिलराए छॾदी मांव।
अच्छा तव्हांजी ॾाढी महरबानी भेण जो तव्हां एतिरो बि कंदव।
हा हा बिल्कुल छो न कंदम भई इहो त असांजो फर्ज़ आ।
न न भेण अॼकल्ह ॾिसो ता न कोई वरी करे बि त तॾहिं।
न न भेण सिंधी भ भेनरूं आहिन हिक ॿिए जे कम त ईंदियूं न।
अच्छा
हा अउं मां त इहो कॾहिं न सोचंदी आहियां की मां कम कयां ती त उहो कम ॿियो न करे कोई। सभ ॼणा
इअ ईअ तव्हांजे मथां गुरू ई ॾाढी महर तव की न त माण्हू चवंदा मां तो कयां त रीस में ईअं न मूंखां अॻते वरी उहो हली वञे!
न न दीदी असांखे इहो न लॻंदो आ इहा ॻाल्हि न ईंदी आ मन में। असां त सत्संगी माण्हू आहियूं त असांखे त इहो लॻंदो आ कर भला सो हो भला।
अच्छा अच्छा हा हा हा भेण हा
त सभिन ला असां सोचंदासीं त असांजो मालिक
हलो सुठो सुठो ॾाढो बढ़िया भेण त
कमु करणो तव त मां कटनी में दुकानूं ॿुधायांव ती। हिक त हे बजाज वारन जी दुकान आहे।
अच्छा हिय काथे तस भेण?
हे हिते गर्ग चोराए देश भंडार वारो ॾिठो तव कटनी में? हा उनजे सामने गली में ई तव। अउं हा हा हा अंदर गली में आहे।
हा
हे लक्ष्मी नारायण मंदिर आहे उनजे सामने ई तव बिल्कुल साम्हूं साम्हूं दुकान। तव बजाज वारन जी हुनन जो त कोड़ होलसेल जो कम तन। हेठ मथे टिन मंज़िलुन ताईं कंबल वंबल सभ विकणंदा आहिन।
अच्छा हेे लेके लोअर हे दोहर लोहर थी चवां भेण दोहर
हे कमफर्टर न इ कमफर्टर न जेके शादी में ॾिबा एन हा हा हा हिनजो सॼो कम कंदा आहिन मां त हाणे पंहिंजी निराण खे मोकलयामांस। पंजाह पीस हुनजे घर में बि शादी थस। त मां हुनखे बि मोकिलयामांस पंजाह पीस होलसेल में वठी करे।
छा त भेण केतरी आहे दोहर?
इहा दोहर तांखे पवंदव मूंखे त दो सौ पचासी जी ॾिन हिन।
अच्छा।
हूअं रिटेल में त मेहेंगियूं आहिन न दीदी ए।
हा हा हा हा न सही ता चओ भेण सही था चओ रिटेल में त। पंज छह सै खां गॾु त कोई घट ॾिए ई नथो।
न न न आऊ सुठी कंपनी बि सुठी हुयस हिक, हिक नम्बर शइ हुयस हिनजी।
अच्छा न मां बैरागढ़ मां पुच्चरायो त हुते त। चई सें साढे चई सें रुपए पयो चय।
अच्छा हिक पीस।
हा हिकु पीस भेण।
अच्छा न न न न भेण मूंखे हिते दो सौ पिचासी जो पियो। त मां पंजाह पीस वरतामांस हुते हुनन खे शादी में ॾियणा आहिन। त मुंहिंजी त जान पहचान हुई त मूंखे सही रेट लॻायांइ।
अच्छा त तांजो छा थोक जो कम थव छा?
असां मतलब मां घर में हिनन खां वठी करे मां पंहिंजो कम कंदी आहियां। जीअं आड़े पाड़े में थिए ती इीअ रिश्तेदारी आहे। या मां वेंदी आहियां अमृत वेले में गुरुद्वारे में। त हुनजी माइयूं खणी वठंदियूं आहिन त मां चादरुन जो कम टुवालन जो कम इन जो। कम माँ कंदी आयांन।
अच्छा त भेण इहो तांजो कम कीअं हलंदो थव सही की न मतलब।
ॾाढो बढ़िया। रोज़ी रोटी निकरण ॾीआ भेण। हा हा गुरू जी मेंहेर आहे ॾींहं में निकरी वेंदियूंन। ट्रे चार चादरूं त निकरी वयन।
हा त सुठो आ अगर ट्रे चार निकरनतीयूं त सम्झो मतलब वि कामजो त सही न।
हा आऊ भेण मां हिकड़ी हिंट ॿीं बि तांखे ॾियांव थी। जीअं तां कम चालू कजो न त पो तां स्टेटस ते लॻाए छॾजो पंहिंजे जेक। काबि आइटम वठजो।
अच्छा इहो स्टेटस छा थींदो आ? भेण असांखे वरी नथो अचे न।
हे वॉट्सअप। ते न स्टेटस शो कंदा आहयूं सभिन जा जीअं फोटू वोटू असां लॻाईंदायूं। त ॿिया माण्हू बि ॾिसंदा आहिन असांजे जेके नंबर में असांजी जेके कॉन्टेक्ट में आहिन। उहे सभ ॾिसंदा त तांजी जेकी कॉन।
नज़र बि अच। अची वेंदो आ छा भेण? हलो। हा भेण। हलो हा भेण इहो ईअं नज नज़र बि अची वेंदो आ छा ईअं।
हा हा बिल्कुल भेण इह नज़र अची वेंदव।
अच्छा त आऊ ग्रुप बि तांजा हूंदो पो त। त हलाईंदा हूं।
हा-हा, हा-हा भेण मुहिंजा ट्रे-चार ग्रुप ठहयल ऐंन अऊं जीअं मां ॿे शहेर में बि मां थोड़ो मो मोकलंदी आयां पान्ज़ो माल हितां जो अस
मां इयो कम चालू कयां त मुहिंजी थोड़ी मदत करे छॾ जाएं तू भी।
हा-हा बिल्कुल दीदी मां तहांजी मदत कंदी मांव न!
हा! पो खणी कमीश, हा! पो भणी खण कमीशन खप्पई त भली।
न, न भेण कमीशन जी त कोई गाल ही न आहें, असां त हिक जेड़ा आहयू न।
अच्छा-अच्छा, अच्छा-अच्छा शुखुर आ मालिक जो भाई की तहां जेड़ा माणू बि आहिन अॼ
हा अऊं मां तहांखे रेट बि बुधाए छॾंदी मांव। चादरून जो थोड़ो, तहांखे अंदाज़ो बि लगी वेंदव पाण।
हां! त भेण तहां हिक चादर ते केतरो कमाईंदा आयो?
भेण ॾिसो मां हाली न नयो कम चालू कयो आह मूंखे टे चार महीना ई थ्या आऐंन त मां ज्यादा मार्ज़न न रखयो आ हिन में।
अच्छा मुनाफ़ो न तव वधिक।
ज्यादा मां न रखयो आ भेण! पो हले कम पो धीरे-धीरे मां रख दम थोड़ो रेट वधाईंदम, हाली मां जीअ ह़िक चादर ते
ॾाढो बढ़ी
पंन्झा, सठ रुपया ई रखया आहेन मार्ज़न।
अच्छा! बस् सठ
हा, हां सठ-सत्तर भेण मां बि गुरू जी प्यारी ॿया बि गुरूअ जा प्यारा, हाणे कंहेखां छा वठू असां पेस सा ज़ादा, अउ भगवान जी महेर आ कोई कमी आहे न। त छाजे लाय केंखा वठूं पैसा ज़्यादा।
हा-हा भेणस! ॾाढो-ॾाढो बढ़िया भेण। त तहांजा अव तहांजे त, हा-हा चओ भेण!
चा थी मूखे त भेण इह सुविधा आहे की मूखे हिते मिली थो वञे माल।
हा! तहांजो वरी इओ ट्रांस्पोर्ट जो बि बची वेंदो हूंदो ख़र्चो।
हा‌ं-हां भेण कटनी जो कटनी में ई थी वियो।
हा मूंखे त वरी लग़दो मुहिंजो त, मां त वरी हेॾे आयां अनूपपुर।
अच्छा! तहां अनूपपुर में रहंदा आहयो।
हा-हा-हा भेण, मूंखे तहांजो नंबर पासे वारीअ ॾिनो हुईं।
अच्छा-अच्छा हां। हां त तहां थोड़ो मार्ज़िन रखजो भई! किरायो भाड़ो त निकरेव तहांजो।
हा उहोईस, ता पो केतरो रखा भेण!
सौ सवा सो त रखो।
अच्छा, सौ सवा सो रखां।
हाहा हलाए ॾिसजो, ॾिसजो सौ सवा में वठन तियूं।
अच्छा।
अउ तहां दुकानन ते बि थोड़ो गालाऐ जो न हुते अनूपपुर में बि दुकानूं खोड़ तव हुते दुकानिनयूं में बि तहां थोड़ो-थोड़ो माल ॾिजो।
अच्छा।
हा! उते थोड़ो तहांखे मार्ज़न मिलंदव।
अच्छा, हलो ठीक आ भेण हाणे चओ ता त इहो हाणे कम हूअ हलंदो न मांजो।
ॾाढो ॾाढो सुठो भेण गुरू जो नालो खणी करे वठजो हलजो ॾाढो सुठो। सुठो कम हलंदव मां त भेण खोड़ कम करे चुकी आ मां नाइट सूटन जो भी चादरुन जो बि मां चॻो कम
अच्छा नाइट सूट जो बि त हुन में
हा उनमें मां जीअं मुंहिंजे भा जी थोड़ी जान पहचान आहे।
हा
हे हिते मुंहिंजो भा हेॾे रहंदो आहे न इ कानपुर जे पासे में कहिड़ो शहर आ। लखनऊ आहे न शायद लखनऊ में हा लखनऊ लखनऊ में मुंहिंजो भा रहंदो आहे उते कम कंद तो उहो त मां उतां वरी नाइट सूट घुराया हुया।
अच्छा
हा उहे बि मूंखे सही रेट में पइजी विया हुआ।
अच्छा
हा उनमें बि मां घुरायो त उहो बि माल मुंहिंजो सुठो हलियो हुयो।
अच्छा
भेण बस ॾिसो तव्हां न वैरायटी सुठी रखजो ह प्रीमियम क्वालिटी हुजे हल्की न कजो
अच्छा तव्हां हाणे तव्हां ॿुधाइजो वरी जीअं थींदो तव्हां ॿुधाइजो।
हा हा तव्हां अचजो हिक दफ़ो तव्हां कटनी अचजो पो मां तव्हांखे ॿ ॿियूं बि दुकानियूं आहिन उते बि तव्हांखे मां वठी हलंदीमांव।
अच्छा
जॾहिं तव्हांजो अचण थेव त मूंखे ॿुधाए छॾजो। हा पो मां तव्हांखे दुकानन ते वठी हलंदीमाव।
अच्छा हलो ठीक आहे हाणे ॾिसूं था।
हा हा जॾहिं बि तव्हांजो थे अचण जो।
हा हा
त मूंखे ॿुधाए छॾजो।
हा हा हा हा भेण असांजे लाएक कोई तव्हां वट कम हुजे त असां तखे ॿुधायो त असां बि तव्हांं थोड़ो कुछ करे सघूं।
हा बिल्कुल भेण तव्हां इहो चयो असांखे मुंहिंजो मन ॾाढो ख़ुश थी वियो भेण।
हलो ख़ुशा मालिक जी पाण हमेशा कृपा रहेव हमेशा ख़ुश रहो असां त इहे ई दुआं ता कयूं।
सही ॻाल्हि आ भेण अॼकल्ह छा आहे दुनिया में न।
हा हा हा भेण।
हा बस सभ हिक ॿिए सां हलउं जुड़उं।
हा हा सही ता चओ तां।
हा ॿियो छा खपे ह न हलो ठीक आहे भेण। जी जय झूलेलाल जय झूलेलाल
हा हा हा